हेल
हँ हेलो
खना एक ग्रुप में मैसेज डालने छलु तऽ हम कॉल केलहुं अहाँके
अच्छा अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके
हँ देखलौ अहाँके मैसेज
नहि हम कहली जे अगर केओ इच्छुक छी तऽ कॉल कऽ सकै छी
हमहु तऽ सोचब पड़े छै ने एना केओ आदमी क फोन करे से पहिल
सही बात छै ताहि दुआरे पहिले कहि दे पहिले कहि देलियै तऽ ठीक बात छै ने
हँ हँ नीक केलौ आओर ठीक छी अहाँ
एकदम ठीक छी अहाँ ठीक छी
हां हम ठीक छी कोन सा गाम से छिय अहाँ
हम रैयाम छी आओर अहाँ रैयाम बलिया
केमहर केमहर पड़ैयै ई गाम
ई पड़ै छै अहाँके दरभंगा जिला नया गाँव पंचायत कपिलेश्वर स्थान के बाजूमे
अच्छा दरभंगा में पड़े या नहि हमरा एते द दभंगा के दिस के नहि पता छै हमर एना गाम सासुर सौराठ पड़ै य लेकिन एना हमर नैहर बनारस मे छै मतलब एना गाम भी छै हँ सौराठ
बाजुए मे छै ने बसौली सौराठ जतऽ सभा गाछी सही न
हँ हँ कपिलेश्वर भी तऽ नजदीके छै
तैँ ने हम अहाँके पूरा गाँवएके नाम कहि देलौ नया गाँव बसौली ए कपिलेश्वर
नहि हमरा एते एते य कपिलेश्वर से बुझलौ लेकिन हमरा एते गाम के नाम सब नहि पता य
आओर अहाँ रहै कत छियै बनारस
बनारय हमर नैहरछै हमे हसबैंड रहै छथिन बम्बई
त हमहूँ तऽ बम्बइए रहै छी
केमहर बम्बई मे
हम बम्बई कल्याण
कल्याणमे
ओ
अच्छा फैमिलियो छथिन अहाँके सबगोटा हम अभी हम अखन बम्बई गेलौ हँ ने अभी हमर हसबैंड शायद ओते रहै छथिन काँदीवली शायद
काँदी बली हँ वेस्टन लाइनमे पड़ै छै
हँ हँ अखन तो अपन बहिन लग छथिन अभी तऽ अभी रूम उम अखन हमर शिफ्ट नहि भेल हे भऽ जेते तखन हम जेबे
हू
अखन हम बनारस मे छियै नैहरम अपन
हम तऽ बनारस तऽखन जस्ट एबे केलौ एकटा बरात क क ओ तऽ बाजूमे देखु ने एकटा मुगल साराय एस आबै छै मुगलसराय के अंतर्गत हम गेल छली एकटा मुगल सराय के बाजू मे एकटा गाँव छै कोनो मतलब ओएह गाँंव मे गेल छलीह
चंदौली
ह चंदौली तऽ जीजा भ गेल चन्दौलीमे एकटा टकरैत गाँव आबै छै टकरैत
ह हे ते हमर तर ग बनारस सिटी मे पड़ि जाय छै विश्वनाथजी हमर घर सब आधा किलोमीटर के डिस्टेंस मे छै
वाह बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके कम से कम खरीफमे तऽ रहै गेल छलौ मतलब जादा नहि हम दस दिन रुकल छलै यूपीमे आओरो चंदौली हँ
घुमन घूमले हेब ने बनारस
हँ ओतय सब घुमलौं ओतय एकटा और मंदिर छथिन ओ की कहे छै कैमूर जिला मे बहुत। नहि बहुत नीक नाम छै
तऽ ओ देखू मारकण्डे महादेव जी छथिन।
हँ फिर इम्हर हय गाजी गाजी। पुरमे अथी गाजीपुरमे एकटा आओर जिला दे एकटा आओर भगवती आबै छथिन कामख्या स्थान।
हँ ओ आबै छथिन की नाम छै विन्ध्याचल छथिन
हँ तऽ ओसभ हम घुमल छलियै मतलब त ओते नहि तै एकटा जे घुमनाइ हो छै
एम्हर नहि एलौ बनारस में जेना विश्वनाथ जी छथिन
बनारस केना नहि जेबी बनारस केना नहि जेबी बन अभी जेनि अब बम्बई से हम गेलियै दोस्त केत त पहि बनारस ह ने तलियै बनारस तऽ फेर हमस ओला बुक कऽ के तहन चंदौली जिला ए
ओ तऽ बुझलौ हम कहै छी ने एते एमहर आयल छल की विश्वनाथ जी सब दर्शन केलौ
नहि दर्शन नहि भेल लेकिन घूमि फिरि कऽ अयलु झूठ किया झूठ नहि बजबाक चाही नहि नहि मौके नहि भेटल कियकि कारण एहि दुआरे मौका नहि भेटल नहि किएकि हमरा मतलब किछु कामके लऽ कऽ हम कनि प्रेशरमे लऽ कऽ हम आबि गेलै रिटर्न
केने एलौं टिकट भेटि गेल बम्बईसँ।
हँ। टिकट किये नहि भेटतै टिकट टिकट के कोनो अथी नहि छै कोनो इशू नहि छै।
टिकट के बड्ड प्रॉब्लम होइ छै हमर मौसी आयल छलखिन एखन गाम सब हम मम्मी। एखिन उनतीस तारीख तऽ मौसीयो एलखिन।
अध हर चीजके एकटा समय होइ छै जहन ओकर समय अबैत छै तऽ ओहोसभ अपन भाव बढ़ा दैत छै ने
नहि तऽ लेकिन अहाँ कहहु आ इएहे सब बीच मे आयल छल ओतऽ टिकट भऽ गेल ई जे बड़ा बात छै कभि टिकट नहि भर होइ छै हमरा मौजी
हम जेह दोस्तके मतलब जाहि दोस्तके भायके बिआह छलै तो ओ दोस्त पहिले से टिकट एवेलेबल कऽ के रखने छल
अच्छा अच्छा
हँ अब ओ पहिले कै देलके जे दस्त तोरे को जाना ही पड़ेगा चाहे दस दिन हो एक हफ्ता हो चलना ही पड़ेगा अपना भाइ का शादी तऽ जाय पड़ै छै
अच्छा तकराऽ मैथिल मे ब्याह मे आल छै ने कि यूपी वाल के ब्याह मे
यू पी बिजमे आल छलै
ओ तऽ देखलौ यूपी बीहार कतै नीक होइ छै
अरे बात रे खान पीन के तऽ अलगे व्यवस्था ई सब ते न नाचै गाचै लेबर त
मिलत देखू किछु किछ किछ किच किच किछु मिलत मैथिल जेना बैठ तहाँके जेना अपन सबमे अपन सबमे जेना पहिले नहि होइ छलै कि शादी मे
लागल मतलब खान पीन के व्यवस्था उत्तम रहल ई बात के अहाँके मानऽ पड़त यू पी वाला के खान पीनके व्यवस्था बहुत नीक रहै छै सभसँ नीक बात जे हमरा ई लागल जे अहाँ बहुत नीक जगह रेह रहल छीये बनारस गलती पर अहाँ अपन नैहिर बना लेलहु बल तऽ बहुत नीक बात छै
हमर सातवा पेढ़ी छै बनारसमे
बाप सातमा पी ढी
हँ हमलोग हम भाय बहिन क सातवा पीढ़ी छै बनारसमे हम अहाँके अस्सी घाट के पास
अस्सी घाटके पास बहुत करीब छै
ह हँ
हम ओह पुल पर छलियै ने पुल पर सँ हाथ जुड़ल देखाय छलै नमो ओ भेट छले हमरा
हँ उ नमो घाट पर रहै छै
ओहिके बाद इलाहाबाद के संगमो घुमि कऽ एलौ
हँ संगमो में हमरा इलाहाबाद मे हमर बुओ जी रहै छथिन संगमे पिछला साल छलै न
तते बड़का ब्राह्मण के लत्ती बहुत पैघ होय छै बम्बइयो में आहा के रहै छै तब दिल्लियो मे केओ निकलिए जेतै
बहुत छथिन बाप‌ रे सब जगह मैथिल छथिन
अच्छा अच्छा अच्छा
हमर घर हमर घर के दिश हमर घर के दिस वएह मात छथिन जेना हमर बाबा एकटा छलखिन हमर अपन बाबा के एको भाय बहिन छल एकटा बहिन केओ छलखिन मुँह बोली तऽ उनको बसा देलखिन इम्हरे हुनकर परिवार के तऽ उएह सब बस मैथिल छथिन हमलोग भऽ गेलै त भऽ गेलखिन बाकि हमरा एतऽ ने
जे बियाह मे हम अपन कहि रहल छियै हम बियाह मे गेलियै हमर दोस्त के माय के की ने की फूरेले कहै छै कि तोरो बियाह इमरे करा दै छियौ ई लड़की बड सुन्दर छै इ छे हम कहलिए बक
हम भोजपुरी में हम भोजपुरी में तहन हमरा बाजब ना ना हम नहि करब हम हमर अपने दरभंगा जिला में नीक नीक छोड़ा छथि
नहि बड लोक करै छै एखनो हमरा मतलब एकटा बहिनके
मे एकटा चीज छलै लड़कियो सब नीक नीक चर्चा हेबाक चाही भाई किये कोनो जगह अगर गेल छियै तऽ ओकर चर्चा करू
नहि बड मैथिलो मे एहन नहि छै मैथिलो के बड लड़का यूपी के लड़की से बियाह केने छै बनारसों मे बड बड लड़की के मैथिल सब
हमरा कहै छलै कि एकटा जगह दै छियौ एते घर बना ले बसा ले भक तोरीके हम नहि करबै तरबै बियाह
यूपी मे यू में बड जमीन तमीन बड देवय छै यूपी वाला सब के पास जमीन तमीन बेसी रहै छै ने
यूपी मे जमीन जते पैघ यूपी के जे प्लॉट सब जे होय छै ने जमीन के बड पैघ पैघ पलोट होय छै मतलब पैघ पैघ होल तऽ बीस बीस कट्ठा पन्द्रह पन्द्रह कट्ठा एकटा खेत रहै छै
हँ हँ इनका हँ हँ
इ हम देखलियय
नीक छै कर लेबै तऽ को कर लेब तऽ कोनो भीदिक्कत नहि होयत हम हम जब कहि के गेल छलहुँ बियाह ना तो हमरा से लोग कहै छलै लव मैरेज है क्या आपका लोग बुझे छै ने यूपी के छी ओ मैथिल मे छथिन तऽ हम कहलौ ई कोई बात
देखियौ हम कऽ लेबाके वला बात नहि छी हम एकेटा बात बुझ जेतअ नसीब लऽ क जाय छै ओत्ते होय छै अहाँ नहि सोचबै तैयो नहि हैत जे भगवान लिख दै छै उहै होय
से तऽ सही कहलौ
हम एहिसँ पैघ किछ नहि बुझैत छियै हम इ नहि कहि रहल छियै अगर हमरा नसिब में हेतै तऽ हम बम्बई में रहैत छियै तऽ भऽ सकै बम्बइओमे नहि भऽ जै
बम्बई में बड लड़की छै मैथिल बड
आब हम दिल्ली आब दिल्ली गेल छलियै आब हम कहि रहल छीयै हम एकटा पर्सनल काज सँ दिल्ली गेल छलियै दिल्ली गेल चलियै तऽ दिल्लीयो मे देखलियै अलगे ढंग ओतो अगर एक दू साल रहि जेबै तऽ ओतो लगइ ओतो कही बियाह नै भऽ जाय एकटा मतलब मोन के बात कहि रहल छी जे भाय आदमी के कत हो छै कोनो बात भरोसा खाली लोक खाली एकटा लोक ई होइत छै जे सोचैत छै जे कहिया हैत हएत नहि हैत लेकिन हम एकेटा चीज सोचैत छिय जे जतय नसीब लऽ कऽ जेतै ओतहि हेतै
सही बात छै
एहिसँ ज्यादा एहिसँ ज्यादा हम सोचबे नहि करै छियै चाहे ओ गाँवमे होइ शहरमे होइ या यू पी मे होइ बनारस मे होइ बलिया मे होइ कतहु होय मतलब कोनो तरह होइ बेंगलौर गेल छलियै बेंगलोरमे बेंगलौरमे तऽ देखलियै ओतके भाषा हमरा पसन्द नहि एल कहियो हम कहलिय कम से कम मुँहो कान तऽ नीक छैने भाषा गोली मारैै
वैसे अहाँ कोन से डिपार्मेंट मे छी मतलब अहाँके काम काज
हम नहि तऽ हम बिजनेस के काज करै छियै बिजनेसमेन के मतलब स्टील डिपार्टमेंट स्टील के जे छै ने मैनेजमेंट करे छै मतलब सेल्स एंड कॉर्पोरेशन
अच्छा अच्छा तऽ अहाँके फैमिलियो रहै छथिन ओतऽ कि अहाँ अकेले रहै छियै
सिंगल पर्सन हम रहै छीयै आओर एकटा लड़का बनारस के छै दस सालसँ हमरा साथ मे रहै छै
अच्छा अहाँ के दोस्त वएह जे जकर भाय के बियाह छलै
हँ ओ दुनू आदमी साथमे रहै छियै आओर एतयसँ सत्तर अस्सी किलोमीटर लमसम बुझियौ हमर भैया भाभी आओर बहिन सब रहै छै तऽ हम हमरा रिश्तेदारसँ हम दूर रहै छी जुट कियै कहू
मतलब बेसिकाल अहाँके फैमिली सब सब बम्बइये मे छथिन
भैया भाभी आओर ई सब छथिन बाँकी लोक सब गाँवमे छथि
माँ पप्पा गाममे हेथिन
अच्छा
भाइजी भाभीऔर दीदी सब एम्हर हेथिन
हँ ई सब एतऽ रहै छथिन आ दिल्ली मे रहै छथिन सभ सभ जगह छथिन लेकिन हमरा सिंगल पर्सन नीक लागत ताहि दुआरे हम अपन रहै
हँ नीक हँ नीक बात छै ने अपना जेना अपना जते अहाँ
आब सालमे कोनो साल मे रक्षाबंधन होइ छै या कोनो पर्व त्योहार कोनो बड्डे जन्मदिन वगैरह तऽ पहुँच गेलहुँ अपन बाइक से झूट कियै कहु एना अन्ध हँ अन्धेलो नहि पहुँचे छी भाय जब तक अहाँ पर हमरा नोट नै देब हम अहाँके घर पर नहि जायभ हम भले हम भूखे अपन घरमे किये नहि
बाह
हमर नहि जे छै रूल छै रूल छै अपन भाय चाहे हमर भाय छै भउजी छी या बहीन छी अहाँ जब तक हमरा न्योता नहि देब हम नै ऐव भगवान हमरा हाथ पैर देने ऐ हम अपना दम पर कमाइ छी रहै छी हम अहाँ लग नहि आबै छी
से तऽ सही नै बहुत नीक बात छै
तऽ कखनो अगर ज्यादा अगर किनबौ तऽ अहाँनेबैके कहाबत छै जादा अगर अहाँ ककरो अगर देखियौ आइ के जीवन मे कलयुग मे अगर अहाँ ककरो गला मिल रहल छियै तऽ बुझियौ अहाँके गर्दन कटि रहल यै हाथे मिलाके दूर भऽ जाउ
से तऽ सही कहलौं गाम मे जाइ जाया न होइया
हँ साल मे सालमे एक बेर हम जाइ छी अपना दिवाली के टाइम मे जाइत छी मनोरञ्जन कऽ के आबै छी नहि मोन होइया तऽ नहि जाइ छी मोन होइया तऽ जाइत छी
हँ दिवाली मे तऽ नीक होइ छै ने गाम में ओ सब काली पूजा होइ छै
कनि अलग मिजाज के लड़का छै हमरा गेला के मतलब गाँव मे कनि अलग उत्साहित होयबाक चाही अकलेल बकलेल डहलेल जेना हम नहि रहै छी हहह जे हकीकत छै हम एक टा आदमी के सोच हमर अलग सोच छै हम अलग सोच सँ जाइ छी अलग सोच दसे दिन किया नहि रहलौ दस दिन एना रहलहु कि लोक के लागल छै दस साल से गाँव में छी
हँ से तए छै
हँ ओहि के उत्तर रहला देखियौ हम बंबई मे क केनाहितो रहै छी ओहिसँ मतलब नहि छै हम की करै छीयै ओ मतलब नहि छै लेकिन हम अगर गावमे गेलहुँ तऽ ओतय पोसनाइल्टी चेंज कऽ दैत छी